नमस्कार याद केवल हँ भ गेलय हँ भ गेलय
कथि कथि खाना भलय ह
हम खयलियै चिकन बिरयानी मटन
ओ ओर बतैए ने अहाँके हाल चाल नीक छै न माता पिता के हाल चाल सब नीक छै
हेलो हँ सब नीक छै अहाँके बतैए
हँ हमरो सब नीक छै अहाँके बै शोर होइ छै आस पास मे क' दि ओने बतियाय ल'
शोर शोर छिय का तू अपन
इ हुनकर त ओने बतियाइला
अच्छा ठीक छै आओर बताय छै न अपन अहाँके खाना खा लेलियै
ह हमहुं खाना खा लेलियै अ हम खयली ह दाल खयली ह चावल खयली ह आ फेर खैली य सलाद खयली अ सलाद मे खइलिय ह अ खीरा खइली ह गाजर खयलियै चुकंदर खयलियै ह फेर ओमे हरी मिर्च रलय य नींबू रलय य चाट मसाला र ये सब खयलियै ह आओर बतैयौ न आ फेर हम चटनी खैली अचार खैली ये सब त खैली अहाँके की की खैलि
हमहुँ खलियै ह बतेली न रउआ के
आछा
उहे सब खेलथिन ह जेती हम खेलथिन ह पूरा बतिया ले ओकरा बाद फोन करिये ठीक ह हँ बना लेलि बतियाके फोन करिये न मैसज न हम खाना मे हम चावल दाल सब्जी बना लै लै आओर मीट मछली भी बना लेलियै
ओ चलियै अच्छा बात छै ओर बतइ न अहांकें औरीकें मौसम आज के कइसन छै
हँ मौसम तऽ काफी नीक छै ठण्डी हवा बहय छै
ह ठंडी ठंडी हवा बहय छै
हँ दिनमे दोपहरमे गर्मी पड़य छै
न काहेकि एक दिन द दो दिन से अ अथी छेकले छै ने बाद दल ओहि से रौदा रौ तऽ नहि आ पाबै छै तऽ ओहि से त' आब ठंडी ठंडी लागय छै मौसम
हँ ठीक कर छी अहाँके
समो काफी नीक लागय छै ने
हँ हम तऽ सप छत पर सुतल छै ने बहुत अच्छा लागय छै
हँ सही बोलय छी अहाँके छत पर तऽ आओरो अच्छा लागय छै नहि
हँ छत पर बहुत हवा ठंडी ठंडी पड़ै छै आ छत पर खटिया लगााक सुतय छै ने छत पर टिया लगए तऽ बहुत म याबय छै मतलब एकदम बहुत नींद
हँ नीन्द अच्छा पड़य छै हँ शान्ति नींन्द पड़ै छै सही बात बोलय छै आओर बतयैय न
आओर बतैयै अहाँके म ता पिता सब नीक छै
हँ हमर माता पिता सब लोग नीक छै अहाँके बतइ न अहाँके ओर ई बारिश उरिश भऽ गेलैय क न आज भऽय कना
हँ कुछ दिन पहिले बाइश भए रहलै छै इधर बहुत आँधीयो भी आ रहल छै इधर
ओ
अहाँ बारिश भेल रहै
हँ हमरा र त बड़ा तेज आंधी आयल छै बड़ा तेज बारिश भेल छै हम तऽ डेरा गेल रहे छी कि इतना आंधी इतना बारिश होल छै बड़ा बड़ा बिजली करके छै रहे बहुत मने डर लागे बड़ा पेड़ पौधा गिर गेल रहै अहाँके ओड़ पेड़ पौधा गिरे रहैा बिजली करकई रहै का
हँ
ह
बहुत कलके आय
लेकिन ई मौसम सही छै ने एकदम फर्स्ट कलास मौसम छै आ ने तऽ बीचो में एतना गर्मी बढ़ गेल छै बुझााय हमरा ते बुझााय रहे कि कोनो तले ते घर मे हमरा के इतना गर्मी हमरा ते गमहौरी भेल चालू हो गेल छै हो गेल रहल छै लेकिन आब तऽरा ठीक छै आब तऽ क नीक अब गमहौरएसँ मरै छै काहेकि अब ठं्डा मौसम होइ छै आओर बताइए ने अहाँके पेड़ पौधा लगा ले छियै किना
हँ लगेले छीय
अहाँके बागवानीमे कोन कोनस पेड़ पौधा लगेले छी
हम हम अपना बागवानी मे बहुत अनेक एक तरहके पेड़ पौधे लगा लैत छी
ओ अच्छे बात छै और बतय ने अहाँके पेड़ पौधामे कथी कथीक के पेड़ पौधा लगैले छीियै आम के पेड़ पौधा लगैले छी अहाँके
हम केने छि खेत कटहल का अमरूद का केले का सहजन का सब लगेले छी
अहा के आम में कोन कोन से आम के पेड़ लगेले छी
अ आम मे लगेले छियै दालमा बिजू मालदह यही सब लगेले छीय
हँ अहाँके एगो नया बात बतैये अहाँ के बोले मे हम कुछो पूछबै ने तऽ हिचकिचबे ने जितने अहाँ के बोलबे ने उतने अच्छा खासा मिलतै अहाँ के समझ हे छीयै
हमही चीचै छियै काँ बात करने मे
न मने जथी पूछबै तथि बोलबे हाली हाली मने न बोलबै थोड़े अच्छे से जैसे बात करते वैसे ही बोलबे अहाँके और बतेे ने अहाँके खाना बनाबे मे आ जाले कथिकथि अहाँके बना ली
खानामे हम बना लैतै चावल दालि सब्जी हर तरहके सब्जी बना लै छै मीट मछली भी बना ले चीन अंडा भी बना लै छै
अहाँके मीट मछली बना लैत छियै
हँ बना लै छै
वाह अहाँके मीट मछली मे कथि कथि बना लैय छी मने मीट मछली मे कोन कोन मुर्गा के मीट या खस्सी के मीट अच्छा से बना लैय छी कोन अच्छा बनै छै अहाँसे
दोनो ही बना लैय छियै अच्छा से
ओ मुर्गा के मीट थोड़ा बताइए ने हमरा तऽ मुर्गा के मीट नहि आबे छै बनाबे थोड़ा बताइये ने हमरो आ जयतै बनाबै
हँ मीट बनाने से पहिले छै मीट को पहिले धो ले छी अहाँ ए बढ़िया से दू बेर पानि से आ धोले के बाद जे कढ़ाई चढ़ा के उसमे तेल रखै छियै करूअ तेल
हूँ
तेल आओर खारा मिर्च रख रखे छी तोड़ के तेजपात रखै छी प्याज काटि कऽ रखै छी प्याज को अच्छे से उसमे गलाबै छियै प्याज गल जाइ त मीट राखै छियै मीट उसमे अच्छे से थोड़ा देर तक भूजै छियै तोप कऽ रखै छियै आ उसमे नमक काटि करै छी जब हम करै छी उसके बाद मसाला भी उसमे जलै छी कहि न हल्दी मर्चा धनिया ई सब डालै छै उसमे गरम मसाला आर थोड़ा मात्रा मे पानी डाल कर अच्छे से उसको भूजै छियै अच्छे से भूज जाइ छियै ने तऽ थोड़ा मात्रा मे पानी और डाल कर डबका के उतार दै छै
वाह अहाँके तऽ बड़ा बढ़ियां से मीट मछली बनाबै छी मछलियो बना लए होबै अहाँके
हँ बना ली हँ बना लेै छी
बहुत अच्छा से बनाबै छी और बताइये ने अहाँ
अहाँके बना लै छै
हँ हम मटन बना लैत छियै अच्छासँ लेकिन मुर्गाके मीट अहाँ सभके बता देली तऽ अब आ गेली हमरो बनाल मटन लेकिन बड़ा नीकसँ बनाबैत छी हम
चली आओर बतै छी ने अहाँके बाल बच्चा पत्नी सभ नीक छै
अरे हमर बाल बच्चा अभी कहाँ छै हमर शादीे ने भेल छै तऽ बाल बच्चा कहाँ से एतै
हमर लागै छै कि हम अहाँके शादी कऽ ल छै अभी तक शादी न करले छी
अरे अभी हमर उमरे का छै पढ़े लिखे के उमर छै कमा काम उम कर कुछ करे के उमर छै हमरा अभी बियाह शादी करे के उमर नानू छै बियाह शादी के उमर छै पच्चीस तीस साल उमर छै अहाँ के बतैयै न अहाँके शादी हो गेल छै
हँ हो गेल छी
अहाँके बाल बच्चा सब नीक छै ने
हँ सब नीक छै
चलियै अहाँके पत्नी के का हाल छै
सब नीक छै ह पत्नी की सब नीक बाल बच्चा भी सब नीक
अहाँके क गो बाल बुद रु छै
एक बेटा छै एक बेटी छै
ओ ओ सबके खर्चा चल जाइ छै आकि पीछे से पोसेना निकलै छै
सब सबके खााते उठा दै छी हम अकेले
चलिय तब तऽ अहाँके बारा कबिल छिये आओर बतइए न
तनियो के खाचा उठा ले छी हम
हँ तऽ पत्नी के तऽ अहीं के नहि उठेबै दोसर कोई उठेते त अहाँके पत्नी के दिक्कत होइ जत दूधवर
हँ बोजू ठाले छी
हँ ठीक छैना तऽ जहिया बोझ उठावल छोड़े छै ने अहाँके तहिया अहाँके पत्नी तऽ जानबे करै छै का करते हमरा साथ
अभी सब बात सुनै छी पत्निय हमर बगल में सुतल छी
हँ तऽ अभी जब जब तक करे छै अहाँ के तबतक सुनै छै जब पैसा खतम हो जेते तब अहाँ के तऽ हमही लौकबै अहाँके पत्नी के
अरे कहाँ खतम बहुत प्यार न कहै छै हमराके
आरे
अ कथि कहै छै अभी पकड़ के सुूतल छी
अरे ओ सब कुछो न ओ सब पैसा है तब अहाँके जब पैसा खतम होते तऽ हमी लकबैै
हँ
चलिये अहाँ से बात के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँसँ बात करब नमस्कार धन्यवाद
धन्यवाद